हेलो! हेलो! कहू
की हाल-चाल छै?
ठीक छै, अपन बताउ? हँ, कनी देर पहिले भऽ गेलै। हम कहिया ग्रुपमे एड हेबै?
की सभ खेलहुॅं?
कथी?
किछो नहि, कनी-मनी माथा और कपार खेलहुॅंहे
ओआर धियापुता ठीक?
नहि, हमरा धियापुता नहि एइ।
ओ, माफी चाहब!
कोनो बात नहि, माफ कऽ देलहुॅं। आओर सब ठीक, नामकरण सीरियल देखि लेलहुँ?
हँ, देख लेलहुॅं।
आइ की भेल छलैया नामकरण सीरियलमे?
ओ देखने रहियै आदिती राठौर ने मतलब की अवनी दयाबंतीमे एकटा के डेंगबैत रहैए
अच्छा, हमरा भेल अहूॅं फेर डेंगा कऽ भेजलक। छोड़ि देलक अहाँकेॅं
आओर सब कहियौ?
आओर सब ठीक छै। हँ एखने अम्बेद दीदी के वीडियो देख रहल छलियै ओहिमे मिथिला पेंटिंग के प्रचार कऽ रहल छलैया एकटा लड़की सब
ओहो काफी तरक्की कऽ रहल छैय
जी केतु के दशा चलि रहल छैय नऽ
अपना जगत मे ओहो काफी बढ़िया खेल रहल छै
हँ
आओर सब कहियौ
आओर सब ठीक छै कनि मनी पाइ हमरो दऽ देब हेल्प केलाके बदलामे
आबशय नेकी आओर पुछ पूछ
पूछ पूछ नहि सही बात
ओर सब कहियो भोज तोज काय लयऽ जाइ छी
नहि हम भोज खााय लए नहि जाइ छी तबियत खराब रहैया डॉक्टर मना केे नहि भोज नहि खायलेमे मसालेदार चीज सब रहै छै ओहिस हमरा उल्टी बहुत रंग के चीज प्रॉब्लम भऽ जाइ य दिक्कत
तऽ हँ हँ जे शरीर केहइ उएह हिसाबसँ काज करी
शरीर ये शरीर के बात हम नहि नऽ मानै छियै
शरीरो के तऽ डॉक्टरे कहने हेताह नऽ किया कि डॉक्टर के तऽ शरीरे कहने हेतनि नऽ
शरीर कहलक लेकिन हम नहि सुनै छीयै हम डॉक्टरे टा के बात सुनै छिये
नीक बात छै आओर सब कहियौ
आहाँक नीन्द नहि लागै य कि
नई नई लगायइय
पता य हमर नींद खराब कऽ रहल छी कनि हम सियियल देखतियै अखन
से नहि हो छै पाइ कमाइ के बात आबै छै नऽ आओर त एहन सब मामला मे तऽ
त हमरा न भोर में जहन हम उठलियै कि कनी देर बाद हमरा बिड़नी काटि लेलेक
एक पचैया कर लेना रह ने।
तहिया भूर क देने रहे पैर मे एखन तक चिन्ह एछै आ दुनू काइट लेलक
अहाँ बिरनी आ पचहिया छियै नऽ
ने हमर घर मे एते बिड़नी पचैया रहे छै ने जेकर दोस्त सब इर्द गिर्द घुमिते रहे है तैं ओकर साथ दै ले संग दै ले आबि गेल
ओ सही बात छै आओर खेनाइ पिनाइ आर अरकंचन नहि खाइ छी मिथिलाके पहचान छै
आर कंचन खाय छी हम बहुत पसंन्द हे मम्मी एखन नहि बनावे छथिन ताहि दुआरे नऽ खाइ छियै अहाँके तऽ साग बहुत नीक लगे या नऽ साग न खाय छीिय अहाँ
नहि आब सीधा हम बाड़िये मे जाके चैर लै छी
अच्छा
हू तहन ठीक छै अगिला दिनमे पाइेश्वरीमे त बात करब
अच्छा ठीक छै पूजा पाठ करैत छी नऽ नहि क कर नहि
एखन तऽ कनि काज धंधा मऽ रहै छै
एकादशी करे छै कि नहि
एकादशी ने हम दआादशी गेलेलहुं हमर कनि अलग जोड़
पंडीजी से पूछि के करे छियै क अपने मने पत्रा देख क
नहि हम सभके मुँह से सुनलहुँ ने जे आइ एकादसी छै तऽ कऽ लेलहुँ
अच्छा ठीक छै कते मिनट भऽ गेल
एखन तऽ दस बाजि रहल अइ
मिनट पुछलो हैँ
पाँच मिनट भेल ए
राखू फोन
ह की अच्छा हुआ अपने तऽ पी लोक बाद
ठीक छै कल्हि बात करऽ
नहि करू बात मतलब घर इने हँ अपन
मम्मी से बात करबै
अहाँ अपन मम्मी से बात करबाउ बढ़ी होइ चाची से बात केला
अेत मम्मी नहि चाहैया कि अहाँके तरक्की हुए
एमे भीरो नै
मम्मी नपुर नुपुर कॉलेज नहि बात करता
क हमरा सँ प्रेम छै
मम्मी के चाची बनबे त शर्म नहि आबैया लाज नहि होइया
नहि किछ बना।
ठीक छै राखै छी काल्हि बात करू नहि बात करै छथि हम केना दियनि जबरदस्ती कान मे थोड़ी ठुसि दियनि फोनक के
कहियौ ने ह के जीजाजी नहि छै ने त लाज नहि करे
हमर घरमे जीजो जीसँ लाज कयल नहि जाइ छै
अहाँ के अहाँ के हँसी अनमन हम माँ के दीदी जेना लागय छै
हमरा भेल हमर दी दीदि य कहै छी अंजली दीदी दिया
अंजली दी के हँसी तऽ बाप रे बड़ नीक छनि अहाँ के केना हैत तऽ हुनक आदमी गजब छथि ओ कमाल
अहाँ के की बुझल जानवर छथिन ओ आदमीए छथिन की
कनि दियोन चाची के गोर लगलेबन आशीर्वाद ‌
गोर लागय छी चाची ठीक छी
खूब खुश रहहु छै स्वभावसँ बद जा
अहिं सब कहियौ खाना पीना भऽ गेल
आ भगेल अपनल कहियो
मतलब आबी
आब हैतो
हँ
आ की करय छी
हु बैसल छी कनी काज करब
पढ़ाइ लिखाइ होइ छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ नहि आ ऽ हमसभ मिथिला पेंटिंग करै छी एखने पथीया बुनईत रहीये
होइ यऽ अहाँकेँ
ओ मतलब पचास हजार रुपैआ दुआारे अपन बी ए करे छियै
ओ सैह विद्यार्थी छी
नहि विद्यार्थी आब कहाँ रहल यै आब तऽ पतिया बुनै
दोसर घर के
उ सी नम्बर केँ बदमास छी आँहु लेकिन
गप करब पड़ैया
सुनलौ है अहाँ भोर सँ रात तक प्रबचन घर मे दैत रहे छै ई सही बात छै
सोनर वास होइ छै।
तऽ आब ओहि लए हम प्रवचन सुनै लए अहाँ अंगना आबि जाउ
नहि सुत उठी कऽ
कथी कहलिये
ओतेक काल नहि सुतल करू उठ कऽ आबि जाउ
नहिमे कोइ बात नहि छै तगे। पर इगनोर कऽ दै छी सब क दैय हं तहि दुआरे कनी अन्दर आवल बाहर सब खेलबे घर केँ पर जो जो अन्दर आ छै ने छोट भेल जाय या तऽ घूसे मे दि अंगना
ओइ लऽ तहन हॉल केँ व्यवस्था करऽ पड़त नऽ
हम आई संख बजेलिये की
राति केँ संख थोरबे बजइ छै
अहाँ केँ पूजा पाठ पर नइ नऽ ध्यान देतै तहि दुआरे संख पर ध्यान
नइ अहाँकेँ पर्सनलिटी पूजा पाठ वाला हइ नऽ तहि दुआरे पण्डित तऽ बहुत तमशा हैत अखैन हमरा अहाँकेँ देख केँ ओहा
कल बज ओने पकड़ा द छै।
अच्छा अहाँ पंडितैयो चालू कऽ देलियैन
नहि हम पूजा पाठ किछ नहि करै छी
चलू ठीक छै अहूँ मऽ नो निनट भऽ गेल